हँ नमस्ते नमस्कार सर
हँ नमस्ते नमस्कार की हाल चाल छैक
अहाँ के अहाँ के की हाल चाल छै
ठीक छैक ठीक छैक घर पर सब ठीक ठाक
छथिन घर पर अहाँ के
हँ हमरो घर पर ठीक छथिन आओर पढ़ाई लिखाइ चलि रहल छै
हँ पढ़ाइ लिखाइ तऽ चलैत छै बहुत अच्छा
बहुत बढ़िआं से चलि रहल छै न
हँ चलै छै
कहिया कॉलेज पर गेल रहियै
कॉलेज पर तऽ काल्हियो गेल छलहुँ हए आइयो गेल छलहुँ ह
अच्छा भऽ गेलै काज कि नइ बचलै छै
एकटा काम तऽ भेल और एकटा काम रहि गेल
हँ ठीक ये बढ़िया यै तऽ कथीक के एकग्जाम छलै
देबई ल नइ गेल छलौ एगो हमर दोस्त छैय से छलखिन एग्जाम देले गेल छलखिन खिन है हमर तऽ छलैया इंटरशिप वाला एगजाम छै अथि फॉर्म जमा करबाक छलै त ओ गेल छलियै जमा करैय ल अजुका डेट लास्ट छलखिन हँ तऽ ओ आगू डेट बढ़ा देलैथ
त कोन क्लास मे पढ़ैत छियै
बी ए फाइब सेमेस्टर
कोन कोन विषय ये
हिस्ट्री अछि मेजर मे हिस्ट्री आओर माइनर मे हिन्दी एइ बाजी दुइए गो बिषय देलखिन अ
अच्छा बारहवी मे कोन कोन विषय छलए
बारहवी मे छलै हिन्दी हिन्दी ज्योग्रफी आओर साइकोलॉजी हिस्ट्री आओर मैथिली
पढ़ाइके अलावा की की चीजमे रुचि अछि
पढ़ाई के अलावा ऐसन बहुत चीज मे रुचि अछि
जेना स्पोर्ट्स मे स्पोर्ट्स मे रुचि रखै छियै स्पोर्ट्स मे दौड़ धूपमे
हँ दौड़ सब करै छियै जेनाकि बिहार पुलिस के तैयारी करै छी न हम तऽ उएहके लेल फिजिकल करय ल जाइत छी रनिंग करैके लेल दौड़ करैके लेल अथ आर के कॉलेज पर
स्पोर्ट्स मे आहाँ क रुचि अछि सेय न स्पोर्टस के स्पोस्ट कोर्ट्स के अलावा सिंगिंग डासिंग डान्सिंग पर कथि सबमे रुचि अछि
सौंन्गमे
सौग मे रुचि छैय चलू ठीक ये ठीक ह रनिंग के अहाँके टाइमिंग कते ये
रनिंग तीन तीन बाइसमे हम आठ सौ मीटर दौड़ल छलखिन छलियैएा
वरी गुड बढ़िया है बहुत बढ़िया य अच्छा मैथिल मिथिला जे पेन्टिंग छै मिथिला पेन्टिंगके बारेमे जनै छियै
जानैत तऽ छी मगर अबै नइ य हमरा खुद के
सब पता यै मिथिला पेंटिंग के बारेमे अच्छा लड़कीके ह लड़कीके लेल बढ़िया छै कि नइ मिथिला पेन्टिंग
तऽ लड़कियो के लेल बढ़िया छै
हँ लड़किए के लेल बढ़िया छै बेसी नैय मधुबनी जे पेन्टिंग छै मिथिला जे पेन्टिंग छै अपनसभक ओकरा अहाँके कथी जी आई टैग भेट गेल छै न हँ तऽ बढ़िआँ छै मिथिला पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग सी क आदमी जे छै की सब कऽ सकैय घर पर बैस क बैसल रोजगार पै आइब सकैय य
हँ
पेंटिंग कऽ सकेय कऽ सकैय की नहि
हँ बहुत बहुत चीज करि सकैत हइ अपना घर परर बैठ बैठल काम कर लेत
हँ बैसल काज कऽ सकैया मिथिला पेंटिंग के जे एकटा अहाँके अथी छै जेना सादा टी शर्ट छै सादा टी शर्टपर अगर फूल बना देते यानि ओहिपर कोनो चीजके तस्वीर बना देतयओकर काम आह के हजार हजार मे बिकाइ छैक से तऽ पता होयत
हँ
अच्छा मिथिला पेंटिंग कतहु देखने हेबय तकर नाम बाजू तऽ
मिथिला पेन्टिंग अपना ई मधुबनी क्षेत्रमे देखने छियैक हन कोनो अथी आर पर रहैत छैक
अहाँके फोटो फोटो खिचबेने रहियै अहाँ मिथिला पेंटिंग लगबै या पियौ अहाँ अपन मित्रसभ सङ्गे फोटो खिचबेने रहियै कतय
मिथिला
स्टेशन पर खिंचबे रहिए
हँ हँ स्टेशन पर खिचबेने छलियनि हँ
छलैए अहाँके मित्र सब छलए खिचबेने रहियै हां तऽ पूरा जे स्टेशन छैइ मिथिला पेंटिंग से छाड़ल छैइ कि नई
हां हां
तऽ आबय वाला जे जेनरेशन छैक ओकरा अहाँ की सुझाव देबैक जे मिथिला पेंटिंग सीख सिखल जाए
हँअ् हुनका तऽ एह कहबनि कि मिथिला पेंटिंग सीख लिअ ओ तऽ घर बैठल अपना रोजगार छैय तऽ ओहो कमायब ओहो मे अच्छा खासा पैसा छैइ कमा सकैत छी बैठल कमा सकैत छी तऽ मिथिला पेंटिंग सीख लिअ
सीख सकैत छी
हां
सबमें जे अहाँके विवाह होइत छैइ तऽ कोबर होइत छैइ सबमें होइत हेतै हमरा नहिजानकारी अए ठीक छैइ तऽ कोबर मे अहाँके हाथसँ लिखल जाइ छैइ कतहु आ कतहु अहाँके मतलब बनायल कऽ बनल बनायल खरीदल जाइ छैइ तऽ हम जे खरीदने रहियै एकटा पेपरपर मिथिला पेन्टिंग वला पेपर यानि सादा पेप पर पर बनायल मने लिखल मिथिला पेंटिंग खरीदने रहिये तऽ ओकर दाम रहैइ एगारह सए रुपैआ सोचिलियौ मिथिला पेंटिंग के एतेक मतलब महत्व छैइ
मिथिला पेन्टिंगके तऽ शुरुएसँ बहुत महत्व छैक आगे भी ओकर महत्व रहता
तऽ मिथिला पेंटिंग सीख सकैत छी मास्क बनेनाइ मास्क पर मतलब उ चित्रकारी कऽ कऽ मिथिला पेन्टिंग द्वारा बेच सकैत छी टी शर्ट बना क बेच सकैत छी सादा साड़ी पर हँअ सादा साड़ी पर प्लेन साड़ी जे होइ छैइ ओपर मिथिला पेंटिंग बना दैत छैकतऽ सात हजार आठ हजार के एकटा साड़ी बिकैत छैक
हां
अगर सादा साड़ी केओ देलकै य ओई पर कलाकारी क क अगर बने तै तऽ ओ पेंटिंग वाला सात आठ हजार में बिकतै छैइ कि नई
हां
प्रयोग कयल जाइ छैइ
एप से अथी मिथिला पेन्टिंगके लेल
खन में की सब
रंग में या रंगे न उपयोग भऽ रहल छै जैसे कि लाल पीला हरा वएह प्रयोग क कऽ अपन अच्छा से सुन्दर सा एगो पेंटिंग बनावै छैइ कोई भी सादा चीज पे
मिथिला के जे परम्परा छैइ ओहि अनुसार बनायल जाइ छैइ न जेना सामा हमरा अपना सबके घर अङ्गना में बनैइ छैइ ओई अनुसार जे छैइ से नव नव पेंटिंग के डिजाइन कयल गेल छैइ छैइ ना
हां
मिथिला पेन्टिंग में जेना मयूरो आर के चित्र पाड़ै छैइ कोनो पंछी ओर के अन्य पंछ पंछी ओर हूनको चित्र पारल जाइ छै हुनका ओहिपे तऽ बहुत अच्छा लागै छै सेहोसँ बिकाइ हइ तऽ बहुत तऽ महग महंग मे बिकाय रहल
ह विदेशमे सेहो वहाँके मिथिला पेंटिंग खूब यानि चैल रहल छै बिका रहल छै लाखो लाख लाखो रुपआ आगे एक एकटा पेंटिंग विदेशी आदमी के जदि पसन्द भऽ जाइ छै वहाँके एकटा पेन्टिंग के लाखो रुपआ दै छै
अच्छा
ह ई महत्व छै ओर मिथिलांचल में रोजगार प्रदान करयके लेल खुदसँ काज करैके लेल कीसभ अवसर छै कीसभ मौका छै
मिथिला मिथिलांचल मे तऽ अगर अगर अपना अथीप करू तऽ सभसँ बहुत बहुत नीक छै जे ई सीख लिअ तऽ कमा सकैत छी बहुत अच्छा मिथिला पेन्टिंग भेलै फिर अपन रोजगार कुछ सिलाइ सिलाइ भऽ सके है हँ सिलाइ भऽ सकै छै
डिमांड छै बहुत डिमांड छै कै छै आब ओकर आब अकर ऑनलाइन सेहो उपलब्ध भऽ गेलैए हँ फ्लिपकार्ट एमेजोन सजूरी चउ चीज के घर पर बनाउ अहाँके उलयवला आदमी आब जायत ओर अहाँके समानके मत्लव ग्राहक तक पहुँचा देतै तऽ सिलाइ कराइ से सेहो मिथिल मिथिलांचल मे रोजगार भऽ सकैया ओर कीसभ देखै छियै
मिथिला अपना मिथिलाञ्चलमे
हँ
ओ
लघु उद्योग सब देख रहल छै जना जीविका दीदी सबके जे भेटल छलै अहाँके पाइ ओहिसँ लघु लघु उद्योग मने शुरू कऽ कऽ सेहो
हँ हँ ओहो छै हँ अपना मिथिला मे ओहो सब कैर रहल छथिन
हू तऽ मम्मीके जे अहाँके दस हजार रुपैआ भेटल रहए तऽ की केलथ
उएह मिथिला अथी मतलब कोनो जीविकामे जुड़ल छलखिन हेँ माँ काली जीविका मे जुड़ल छलखिन तऽ दस हजार मिला तऽ उएह दस हजार के अपन जे भी घरेलू में काम केलथ खेती पथारी समय लगैेला
अच्छा हँ मधुमक्खी सेहो पालन कऽ सकियए ने
हँ
मधु मक्खी शो पालन कर सक
हँ हँ सेहो पालन होइ छै
हँ छोट छोट दोकान सेहो शुरू कयल जा सकै य
हँ
ओहिके दुकान से ओ कल जा सकै या
हँ केलखिन ह आ मतलब हमर मम्मी तऽ ओ तऽ केलखिन ह मगर बगलमे जे चाची आरी छलखिन हे ओ सब केलखिन हे अपन रोजगार खोललखिन हे
सागर पाठी सेहो ख देलकै य क
हँ हँ
हँसे वालला बात नहि छै छागरो पारटी एकटा बिजनेस भेलहके अहाह के खुशीवला बात देखै छैिय हँ ओहिसँ बिजनेस अहाँके बढ़ै छै आगू
जैसे कि कोई भी अगर दस हजार रुप मिले ह मे पाँच हजार रुपआ के गाय खरीदलक के अगर ओहिमे अगर खिया प केऽ फिरसँ हुनका बेचलकनि तऽ ओ अथिी भेले ने प्रॉफिट पड़ै छै चालीस हजार मे बिकतै प्रॉफिट होइ छै त नहि होइ छै कोइ भी रोजगार रोजगार होइ छै
हँ रोजगार सब रोजगार के सम्मान देबाक चाही
हँ
छोटसँ छोट पैघसँ पैघ रोजगारके सम्मान देबाक बारहवींमे अहाँके कते प्रतिशत नम्बर अयल
बारहवींमे चौवन प्रतिशत अछि
सती सती की बिसया छला
हम बारहवीं मे वएह तऽ बतेलहुं हिन्दी मै मैथिली हिस्ट्री जियोग्रफीओ साइकोलॉजी
अच्छा आ मैट्रिकमे कोन इसकुल से छलियै इसकुलके नाम की छलए
ओ प्लस टू उच्च विद्यालय कोयलक
अच्छा पैयलकास चलियै
पैयक्लस कोहि लाखोमे छी पढ़ाइ केने अथी इंटर तक हम तऽ कोय लाखेसँ पढ़ाइ केलहुँ कोय लाख विश्वविद्यालय से स विद्यालय से केललहुँ वा आओर बी ए मे आबि कऽ हम राजनगर बी एस जे कॉलेजमे एडमिशन करबेलहुँ रहए
हेलो
हँ बै छै
हेलो
हँ कम कम बकी भरै छै तैयारी तैयारी कें लेल ह हँ बढ़िआँ हइ तैयारी करैत रहू एहिहिना
हँ तैयारी तऽ करै छी